छे ने सभ आदमी के आवाज नहि आबि रहल अछि अहाँके ह सभ ठीक अहाँ ठीक छी ह एखन आबि रहल अछि आवाज कहियो कि सभ भऽ रहल छै
आ। कि तऽ आ ते भोर से मौसम एकदम बढ़िया छै ठंडा छै
ह ठण्डा छै आजुक दिन मोन रहए कतहु घुमय लेलए जायबके
हम बिदा भेलहुँ हे ने एखन एखन हम अपन अपन गाम से हम जेबै अपन गुनगुन के लऽ कऽ श्याम सिद्धप
अच्छा अहाँकेँ भगिनी छथिन
हँ ओ तऽ नोत से देल छै नोत भेटल अछि तऽ जायब तऽ ओतय बढ़िया जकाँ हेत एते आ आइटम सब बनल रहते खूब खेबे
नोतो यहाँ के भोजो ऐछ
हँ दही से जमेने छथिन एकदम मटकुरी में ओकरा फ्रीज में राइख देलखिन ओ भऽ गेल छै एकदम कठगर।
अपना सब केँ तऽ नोट लेल नोत अबैय छै तऽ मोन प्रसन्न भऽ जाइछै खुश भऽ जाइछी अपना नोत केँ तऽ भोज केँ किछ अलगे आनन्द रहय छैय
भोरे भोर नोत भेल अहाँ स गप्प भेल तऽ आब ये स बेसी खुशी केँ गप की रहतै
आनन्द रहैत छै भोरे भोर नोत खाय केँ
हँ आ वैह प्लान छै जे एखन हम सब पहिने श्याम सीध जायब श्याम सीध पता यऽ कोन द कऽ जेबै हम एतयस एतयस जे विदा हेबै तऽ भूतहा बाजार भूताह बाजार स महुआही मुआही गंगद्वार हाटीटी चौक द क गगंदुआर होयत छहरपर चैढ़ जेयबैय फेर ओत स चपाही में उतैर जेबैय चपाही में भेँट घाँट करा देबै तकरबाद फेर ओत स विदा हेबै भगवानपुर। सुगौना दऽ कऽ भगवानपुर स होयइत भटगामा भटगामा स छहड़ पकैर कऽ श्याम सीधा पहुँच जेबै
अच्छ श्याम जी भगवानो एकटा छथिन बड प्रसिद्धि छैथ ओ
हँ हँ बहुत प्रसिद्धि छैथि ओ
हुनको स कहाँ दिन अहाँ जें मँगबैन मोनस से पूरा भऽ जाइत छै
हम तऽ एतबा दिन गेलौ श्यामसी धाम कहियो आ तक बजरंगबली मंदिर पर नै गेल रहुँ
आइ गर्मी आइ से बिल्कुल नै ऐछ आइ एकदम मौसम नीक अछि। आइ हमरा हिसाब स सोचैत छी जे
उतने ऐछ की गर्मी
आजुका हम सोचनेछी जे आइ घूमैये फिरे केँ प्लान रहतेय
हमरा सब दिस तऽ गर्मी ऐछ रौद उगल ऐछ
राजनगर आय हमरा सेहो जेयबा कऽ छैय बाजार केँ काज सब छै खरिददारी
हँ सें तऽ भऽ जाइत छैय घर केँ घर केँ काज
खरीददारि केँ प्लान सब छैय मौसम केँ हिसाब स आइ बाहर जाकेय गप्पे सप घूमें घूम घामै कऽ अपन गपशप केँ
अहाँ सभ दिस गर्मी नै ऐछ
नै गर्मी नै ऐछ
हमरा सब दिस गर्म
कि हाल चाल छैय
बढ़िआँ छै हमरा सब दिस गर्मी ऐछ बहुत
हँ आइ एकटा गप्प बुझलियै गुनगुन हमरा छोड़ि क जाइ छथि अपना गाम
गाम जाइ छथि
हँ ओ हमरा कहलीह जें हम नहि जायब अहाँकेँ छोड़कें लेकिन याय हिनका भ गेलनि जें दादी लगमें जायब हम अपन
त दादी लग जाउ आयमोन भऽ गेल दादी सें भेंट करेकेय
हँ ताहि दुआरे ईआयल छलिह नानी गाँंव ताहि दुआरे आब ई हमरा कहलिये आइ हमरा ओत की हेतैय सें बुझलय अहाँके
कि
अरदारा पातैर परतैआई
अच्छा तखन तऽ नीक मीठबला व्यञ्जन ब बनत।
हँ ताहिमें आम रहतै रसगुल्ला रहतै
आ कुमारि खेती?
हँ कुमारि खेती कुमारि तऽ गुनगुने रहित। तेँ त लेकिन गुनगुन अपन गाम जाइ छथि तऽ हम दोसर गोटा कें नो नोत दऽ कऽ कहबनि हुनका आबैले
असली कुमारि तऽ उहेय भेलथि ने छोट छथि एखन बहुते
हँ लेकिन ओ अपन गाँव जेतथि ने ई कहलथि हमरा हम नहि रहब। हम जायब अपन गाँवमे हमर दादीमाँ कनै छथि तय दुआरे ओ अपन सभटा कपड़ासभ जतेक छलनि सभटा सैंत लेलिय कहलियै हमर एकोटा कपड़ा एतऽ नहि रहऽ दिअ हम सभटा लऽ कऽ जायब।
अच्छा हुनका अहाँके भैगिनी भेली न ओ?
हँ हँ
हूँ हुनकर गाम छनि ओतय तऽ ओतय जेतनि हुनकर गाममे मोन लागैत हेतनि।
हूँ
गाममे हुनका मोन ल-
अहाँके अहाँके गाम केहन अइ?
हमर गाम बहुत नीक अछि। लोक माइन्त गाम अछि हमर हमर गाममे लोकके कमिए नहि छै।
हँ
हमर गाम लोक माइन्त छै जे कोई आनो आदमी एतै।
घर लगमे तऽ पोखैरो छै बहुत बड़का।
हमरा घरे लग बुझियौ घरेमे पोखरि छै बुझियौ।
बंसी लऽ कऽ माछ ताछ नहि मारै छी?
माछ हमरा नहि होइया हमरा डर होयया माछ पकड़ैतो तऽ मारे वाला बहुत दूर के बात छै।
नहि हमरा घरमे सभके आबै छनि बंसी खेलायल से हमरा छोड़िकऽ किया तऽ हमरा नहि होइएा।
हँ अहाँके किछु सिखबाक चाही सिखबाक चाही।
पहिले की होइत छलै तऽ हमर दीदी छलथि तऽ ओ मारे छलखिन लेकिन ओ माछ आ पूरा हल्ला रहे छले गाम मे जे हम मारै छी माछ।
ह
लेकिन हमरा तऽ डर होइ या हमरा ओ बीच मे पूछने रहए जे अहाँ तऽ खूब माछ मारैत छलिय कहलियए हम नहि मारै छलियै हमर बड़की बहिन मारे छलखिन।
नहि पुछैत रहै लोक तऽ कहि दियौ हँ अबैया हमरा मारऽ। आब तऽ केना मारल जाइत छै हय हम बतबै छिय अहाँकेँ। सुनू ने हम केना मारल जाइत छै हम सिखा दै छी लोककेँ माछ मारयबाक चाही। अपनासभके बे माछ मखान जे छै से बहुत प्रसिद्ध छै।
ह
पहिले एकटा। बंसी बना लेब एकटा बांस के छड़ी होई छै कनि पैग सन के ओहिमे अहा बंशी के धारा कीन के अनि ले बंसी कीन के अनि ले दू तरह के बंशी होई छै एकटा होई छै मोटवला जाहि मे खाली बड़का माछ फोसैत छै। आ छोटका जे अहाँ पतरकावला अनबै तऽ ओहिमे खाली पोठिटा फँसत ओ नहि नीक होइत छै ओ बड़का जँ धऽ लेलक तऽ ओ फेर तोड़नेहे चलि जायत तऽ जखन आब बना लेब हँ सुनू ने जे नै बना लेब ओहिमे एकटा तरैला लगा देबै बुलियै पैघ संकेत आ तहन ओ बंशी के नीचा मे कनि जे टीन वाला हुए। तऽ ओ टीन के कनि अथी लगा देबे ते ओ पुलनी जे जखने पइन मे जेतै तऽ ओ ठाढ़ भए जेतै तऽ ओहि मे बढ़िया जकाँ बुझै छै लोक सुतल पुल्लीमे तऽ पूरा डूमबै नहि छै आ जखन ओ अहाँ देबे ओहि मे पानि मे बोर लगा कऽ सभसे पहिने अहाँ चारा बना लेब तीसीखैर लहसुन सभ सभटा के भूज कऽ ओकरा आरामसँ पीस देबै जाहिस गमक अबै
ओहिसँ सघैत माछ आबि जाइत छै।
ह तहन अहाँ ओकरा जखन गमक एयतै ने ताहि पर माछ सभ सभटा खीचल लेकिन ओहि के लेलऽ अहाँ एक घंटा छड़ फड़ पहि मेदक तकर बाद अहा ओकरा देबे जखन तऽ ओ पुल्ली के जखन हिलेते दू बेर तहन नै खीचैके छै जखन ओ लिपलिप लिपलिप कर लागत कि एके बेर खिंचब ऊपर
अच्छा फेर जेहन भऽ जेत तक बाद ख
किया तऽ रोहु रोहु माछ जे छै ओ जे खाइत छै बंशी मे तऽ ओ अहाँकेँ पता चलि जायत ओ एके बेर समय नहि लागय देत आ नैनी जे खा छै से ओ खोटि खोटि कऽ खाइत छै तऽ ओहिमे बहुत समय लगैत छै ओकरा मारैमे रोहु जे अगर भऽ लेलऽ कऽ तऽ ओ दू बेर लिप लिप करत तेसर बेर मे लऽ कऽ चलि जाइत छै तखन जे अहाँ घिचबै
सुनलियै या माछ खायसँ शरीरो बनैत छै माछ के मूही खाइसँ दिमाग तेज होइत छै
ह ह
पहिले हमर पापा खाइत छलैथ मुद्दा आब नय खाइ छैथ किया तऽ
सुनू ने कतो मखानक खेती होइ छै कि नय
हँ हमरा अपने पोखेर मे होइत ऐछ
अच्छा तऽ ओ मतलब कहिय कयल जाइए से कहू
कहिय कयल जाइत छै से तऽ हमरा नय बुझल ऐछ लेकिन हमरा अपना पोखेर मे होइए से हमरा बुझल ऐछ
ओय में जे फूल निकले छै आ छोट छोट दाना जखन मखान के रहे छै ते उ खाय मे बड़ स्वादिष्ट
अखनो तोड़ कऽ आयल ए हमरा ओतय
अच्छा आन लैथ ह
हँ हमर छोटका चच चा छथिन ओ लोक हो लेकिन ओहन मखान नय जेहन बाजार मे भेटैया तेहन मखान नय
नय नय एखन जेहन ओहिमे पोर देनेहे रहैत छै तऽ ओ खायमे नीक लगैत छै
हँ तऽ हमर छोटका चाचा काल्ह आनने रहैथ
हूँ
छोटका कक्का जे छलैथ से अनने रहथिन
अच्छा
लेकिन मोन नय भेल खायके
किया
कियक तऽ गन्दा रहै ओ
तऽ ओकरा धो के खायल जाय छै ने आ पोखरि मे तऽ अहाँ के गन्दा रहबे नै करे छै ओकरा अहाँ जे
खराब रहै लेकिन ओकर रंग जे रंगरूप जे छलै ने से बढ़िआँ नय छलै जेना मखान उज्जर होइत छै न
हँ
वो उज्जर नय छलए
अच्छा पान के शौकीन छी
पन ऐछ पसन्द लेकिन हमर विद्यार्थी जीवन ऐछ तै हम ओ अते नय खाइ छी
हमरा तऽ अपने लत्ती ऐछ बहुत पैघ पान के आ ए एतेक नीक पान अ जे मीठा पत्ता अहाँ ओहन दोकानो मे जायब तऽ नय भेटत एतऽ दोकान मे कतेक रंग के चीज दऽ कऽ लगबैत अछि तखन ओ ओहेन नय लगैया स्वाद जेहन की हमरा अपना बारी के पान रहैया
विद्यार्थी के जीवन मे पान नय खेबाक चाही विद्यार्थी के सादा रहबाक चाही
से तऽ छै लेकिन कखनो काल जेना कोनो भेलै जतरा भेलै या फेर कोनो पाबैन तिहार भेल तऽ ओहिमे खेनाइ नीक मानल जाइ छै तैं लोक खा लैया आब अहाँ कुमैर खाय ले जे सुनू अहाँ कुमैर खाय लए जे जाइत छलियै पहिले तऽ अहाँके पान भेटैय छले ने कुमैर मे
हमरा पान भेटैत छलए हम खेबो करै छलो किएक तऽ ओह टाइम मे बच्चा रहौं बहुत बच्चा
आ एकटा हमरा घरमे छैथ कुमकर्ण ओ अहाँके पाँच मिनट नय लगबै छथिन सुतयमे बुझलियै
चार पाँच मिनट उतरत सुत
तेहन जोर जोर से फोफ काटे लगता जे हेत कतेक नींद में सुतलौं आ एक आदमी सुतल होइ छै से भेल कि जे सुतल छी आ एकटा होइ छै सुतलो छी जगलो छी आ नगरक चर चित लै छी
मतलब सुनैत रह ताओ जे कीसब गप भऽ रहल छै आ कीया जहन हुनका बारेमे बजबनि कि
हँ हँ हँ आ तईमे अहाँके हरदम कहैत रहै छथि पथियाके पथिया आम एखन टूटलथि तऽ कहलियनि जाउ लेने आउ तऽ कहलथि हम एखन क कतो नै जाब बड गर्मी लगैया
गरमी य हमरा अहाँसब दिस कहलथि गर्मी नै अछि
नै अछि लेकिन प हम घरमे छी न हुनका बेसी कनि एसी मे रहैवला आदमी छथिन न तोऽ हुनका बेसी लगै छनि
बाहर मे रहैत छथि तऽ बाहरी लोक छथि तऽ हुनका भऽ जाइत हेतनि का
हँ हँ
दिक्कत भऽ जाइत हेतनि
हँ तऽ धातृके गाछ अइ अहाँ ओ तऽ
नय हमरा ओतय धातृके गाछ नै अइ लेकिन हमर बहिन ओतय छलनि धातरीके गाछ आब काटि देलथि कि रखने छथि से नै बुझल अछि हम